लगा द हेलो हेलो
की हाल अछि मामी ठीक सर्द
हँ अहाँके
हमरो ठीक छै हँ हम ठीक छी इसब आदमी ठीक नहि या अखन बैसले छियै नहि किछु करै छियन ई बताबु
हमर तऽ भऽ गेलै खाना पीना सभ खा लेलकै आब हम बाँकी छी हम खायब
की सब बनेने छलखिन हे ई
हम बनयने छलियैए रोटी सब्जी
हम
तकर बाद दही छलै आम छलै
हँ बड नीक बड सुन्दर छलनि हेँ भोजन तऽन खा लेलखिन सभ आदमी
हँ सभ खा लेलकै हम बाँकी छी आ अहाँके भऽ गेल
हमर भऽ गेलै हमसभ खा लेलियै सए आदमी
कथी बनेने छलियै
पूड़ी सेवइ पूड़री सेवइ सब्जी
अच्छा
एहिइ बच्चा सभके मोन भेलै पूरी बनबयके चले बनाबै दै छिय
ओ तऽ गुनगुन खेलक पूरीय
हँ गुनगुन कऽ नीक लागै छै गुनगुननाे नहि नीक लगै छै
अच्छा आ ओ टुक टुक
टुकटुक सुति रहल छलैएा तऽ ओकरा काल्हि भोरमे जे बचतै बसिया त खुआद
अच्छा आ हमर भगीना बाबू
हँ ओ कहिने नहि खेतीन हुनका तऽ मीठ चीट तसँ नहिहे रहै छै
अच्छा आरसभ कहू आर
आ गेल छलियै बाजार मम्मी आइ बाजार गेल छलियै की कहै आइ हम देखलियै ने एगो चीज नजारा जे पूछत ने ऐहन मतलब ठीक एतयके तऽ हर चीजके अरे उएह बाजार जाइतमे किछु ने किछु किछु ने किछु मोन भऽ जेतै एते नीक नीक आम सब भेटै छलैया कहब पर कहै नै छय जबमे नहि लेलियै रुपैआ रहय जेबमे तहने ने धरि जो देखल जेत बाद मे ह
तऽ कनिको लऽ लैतहु एक किलो
नहि आइ नहि लेलिये लेकिन लऽ लेबै दोसर दिन नहि लेलियै कनि महँगाइ छलियै ने तऽ कहलियै आब दोसर दिन कहियो जेबै तऽ एकेठाम उठा कऽ आनि लेबै जे बच्चा सभके शौख लागल रहैत छै
एतय तऽ देखै छियै सस्ता आम छै सए मे दू किलो दै छी
ऽ ईसभ लेलखिन हेँ की छलेलखिन
हँ तऽ हम तऽ किनलियैए आब जेथिन अहाँके तऽ गामसँ लेथिन मामा अहाँके गाम जेथिन ने त ले गामो मे छै सेपाटा आमे
हिनको मामााजी लिन बड़ प्रेम प्रेम करैत छथिन ने
तऽ ओ छोड़ कऽ कोन फायदा हे से तऽ गामे तऽ सब दियादे बात खेतै ने ह हँ तऽ अयतै तऽ बना कऽ राखि देब अहाँ आयब तऽ लऽ जायब
कनी शौख लागल रहै छै ने प्रचार उचार के तऽ से सेहन्ता होइते छै सबके
हँ हँ हम धिय पुता सब खेबे नहि करै छै क अचार कहियआ खेतै पता अइ जहिया चूड़ा दही चूड़ रहते दही रहते तऽ इह खेतीै अचार भात दालिमे अचार नहि खेती
बच्चा सब अथ बच्चा सब तऽ सब होइत रहै छै ने ई खाय ओ ख हमरा धिय पुता चार बड़ नीक लगैत छै गुनगुनी के तऽ पूछत ब नीक
ह हँ तऽ अहाँके ुकटुको
हँ टुकटुको क बड़ नीक लगै छै
हँ आ भै ना बआ बाबू खााय छथिन अचार
कोनो चीज हमरो बटसँ स सेहदार होैए चीज
हमरा तऽ बडड़ड नीक लगैत छलै अचार लेकिन हमर दाँते कोोथ भऽ जाइए अचार आब देखैत छियै ने ककरो खाइत तऽ हमरा दाँत सिहरय लगैए
हँ
ह तऽ आब कथी आब बेटा बेटी जवान भऽ गेलै तऽ आब बुढ़ापा तऽ अयबे करतै
कम से कम अग तीस सालस बुढ़बमे
ई आब तऽ देखे छियै रघवा जवान हो गेले बेचुआा जवान हो गेले अगिले तब कोथी से द्रौपदी जवान भऽ गेलै हँ हँ सभ ठीक यइ आर
राधाकें तऽ तभियत ठीक रहैत छै
हँ मोटा वला दबाइ खा लेलकैए मोटाके सिलौट भ गेल
हेय भगवान
सुतल छलैया आब अहाँके गोली एगो खा लेलकैया मगा कऽ कोन वला आ मोटाक भैन भैंस भऽ गेलैए
आ दोस्तनी ठीक छथिन
हँ ओहो ठीक छै ओ अपन हँ ओ ठीक य अपन बेटीके बियाह केनेे छलए आर से बड़ नीक केलकैया
हाँ आ स्वभाव जमाायएके नीक हेतनि
हँ आओर सब
आओर सभ ठीके छै हिनकर सभके कृपासँ महादेवके कृपासँ बड नीक छै बहुत सुन्दर छै हो छै महादेवके एनाही सब खुशी राखू
हेरउ रउ
की भलेन हिनका
ककरो फोन अबै छै बात कऽ ले फोन अबै छै बात कऽ ले हँ आओर सभ कहू
आओर सभ ठीक छै फोन अबै छै
हँ फोन अबैत छै पहिले बात करू ने तकर बाद बात करबै एखन नहि काटू फोन एखन जरूरी बात करू पहिले आओर सब कहू अहाँके कथी कहै छै आ माँजी खा लेलथि खाना
हँ खा लेलखिन माँ सीखा देलखिन तबियत नहि ठीक रह छै कथी कह किछु ने किछ किछु ने किछु होइते रह छै
हँ तऽ ओ त आब की करथिन आब तऽ आब अथी हो गेलै हँ हँ
पर इह छै की ज दारू होइ छै पर ब दीपोक कते मन घुटना सड़क पर जे
हँ हँ आओर कहू आ अहाँके कथी कह छै आओर अहाँ अहाँ अयबै गाम कि नहि अइ बीचमे
सबर होइयाेकिन सोचै छियै अथ जुलाई तक आबी देखन महादेव के दया
हँ गाम अयबितहु बहुते दिन भऽ गेल भेँट घाँट भेलए अ चारो तऽ चारो लऽ जेयतू
हँ नहि बना कर नहि रह आर
तऽ हमरो ओतय आब ई नहि क ओतेसँ चलि जायब
नहि नहि हिनका हम केना द अबनि जरूर
हँ हमरे ओतऽ उतरब खा पी लेब दू दिन रहब ओकर बाद जायब अहाँ अपना ओतऽ
रहबैंन अच्छा आओर सब कहोथु
अच्छा बच्चा सबके इसकूल बन्द यऽ की खुलल अ
एखन गर्मी छुट्टी छै ने तखन बन्द छैनि सभकिछु
अच्छा तखन तऽ और ताहि दुआरे ल बच्चा सब रहे छै तऽ काज नहि बियात कें घरके
हे ओ नास्ता खाना पीना भरि दिन रहै छै लगबे राति तक चाहै छै
हँ ह ई तऽ छैहे काज करय लए अथी होइ छियै
ह चना हो केनाहु कऽ तऽ हेबे करतै ने तऽ भए जाइ छै लेकिन ई रहय छै कि एहि ब ने टाइम पास बढ़िया होइ छै मतलब केना दिन बीततै दिनसराय हेतै नहि पता चलै छै खर्च क टाम बीत जाइ छै
हँ हँ से त छहि‌ए
हँ खाना बना लेत भानस खऽ लेत आ फेर आबत कनि काल पंखा मे बैसल हे अलग से मतलब नीक लगे छै बड सुन्दर अलग
हँ तऽ गर्मी कते छै उएह ने जाड़मे लोक पंखाँ भगै छै आ गर्मी मी मे पंखा तोर मे लोक अथी करै छै से होइ छै इएह ने कहैत छै सीजन पर सभचीज ठीक नीक लगै छै एखन गर्मी कहै छै भगवानके अथी एखन गर्मी छै आ जहिया पानि जाड़ रहै छै तऽ कहै छै लोक जाड़सँ मरै छै गर्मीमे गर्मीसँ मरै छी
हँ हँ उपर वालाक के दया कहै छै
हँ हँ हँ लऽ लेने रखबाजो ने
कथी खाइ छथिन बौआ
ई परेशान करैए रघवा देखै नहि छियै बार बार अबै छियै
आ की करथिन बच्चे सब तऽ छथिन
खाय नहि छै कहै छै कि जे टेबुल पंखा हम अपना घरमे लऽ जइयौ हम कह लियै लऽ ले अहाँ के बड गर्मी तऽ ऊपर वाला पंखा हँ धीरे धीरे अबै छै ह बा
हिनकर रधा बदमाश छथिन बेचू लेकिन सज्जन छथिन ने अ
बजू भगवान नीक छथिन ओ ओ पस शान